बाजू हँ हेलो
हँ श्रुति जी आवाज अबैया हँ आबैया आवाज
हँ हँ आबेया आबाज अहाँ के आबैय हँ हँ बाज हँ ठीक छियै अहाॅं
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हम भी ठीक
आ अहाँ के हम दू बेर तीन बेर कॉल ट्रा कयेलहुँ अहाँ के बिजी बिजी आबि रहल अहाँ के तऽ आर अहाँ के तारीफो के छथिन नाम तऽ नहि पता राधे कऽ रहल छथिन श्रुति जी अहाँ के बात कऽ कऽ बहुत खुशी भेल हम कहली कनि हमहुँ श्रुतिजी से पहिले बात कोरीआब ताहि दुआरे
नहि नहि देखू सब गोट सब नीक छथिन बात करै बस हमलोग पहचाने नहि छी ने जेना इन्सान बात करै छै सब
कोनो बात नहि ई बढ़ियां अपना सब के एगो प्लेटफॉर्म मिल गेल गेले ने जे काज के काज आर देखियौ बात के बात ने तऽ बिना मतलबे के खिस्सा कहानी करैत रहै छियै न
हँ से तऽ सही कहलहुँ
की छै कि नहि छै
नहि नइ सही बात छै किमहर रहै छियै अहाँ दिल्ली में
हँ हम दिल्ली में रहै छी नजबगढ़ में
नजबगढ़ में अच्छा बियाह भए गेल क जॉब आॅब करे छी अहाॅं
नहि नहि नहि हम शादीशुदा छी दूगो बौआ अइ हमरा
अच्छा अच्छा चलो बहुत नीक लागल तबखन हम अहाँ के दीदी बाज सकैत छी
हँ बिल्कुल अहाँ दीदी हमरा कऽ सकै छी अहाँ के विवाह नहि भेला
नहि बियाह भऽ गेल छै एखन हमर ओे टाइम नहि भेल एखन बाल बच्चा नई छै बाउ बताऊ हमर हमर बड़ी हमर सेकेंड वाली जेठनि छथिन ने
अच्छा हँ ताहि मे हमरा एगो पन्द्रह साल के बौआ अइ
हुनके जेना
आ ओहि मे जे एगो छो साल सात साल के बौआ अइ
चलो बहुत नीक लागैया
हँ अहाँ कतऽ रहै छियै
हम तऽ अखन बनारस मे छी मायका मे अपन
अच्छा अच्छा बनारस अहाँके मायका अइ
हँ हॅं पप्पा के एक्सपायर भेलखिन ह एखन दिसम्बर मे ही तब आयल छ न तखन किछ टाईम काज परोजन छलै त रुकल छल लौं आओर वएह सब किछ भऽ भऽ जेतै तऽ टिकटे के देखू बम्बई रहे छी ने हमलोग भी
अच्छा हँ अप् अप् अपना एहि ग्रुप पर बहुत लोक बम्बई रहै छथि आ बहुत लोग जुड़ल छथि बमबई सँ
एना नो ग्रुप मे एकटा कृति झा कीति चौधरी जे छथिन से हम् ह हमर अपन दीदी हँ हमर अपन दीदी छथिन ओ
अच्छा अच्छा हमरा बात भेला हुनका सँ अखन हँ पहिला मने एहि एहिमे हम अहाँ के ई कहि रहल छी मतलब हमरा फर्स्ट कॉल जे छै से हुनके स हमरा भेला आ बहुत नीक एक्सपीरियंस रहल बहुत नीक बात बहुत नीक छथिन बहुत नीकसँ बात केलखिन हें
अपन ब बड़की बहन छथिन ओहो बम्बइए रहै छथिन
अच्छा हॅं कहलैथा से जे हम मुम्बई रहैत छी
ह
ताहि दुआरे ओकर बाद हमरा फेर बात भेलए मतलब की कहुं नाम ओते मधु जी कऽ कऽ केओ जेन्स छथिन
हँ
हुनका सँ फेर हुनकर कनिआ बात केलखिन हें तऽ ओ तऽ हमरा जाने पहचान के निकलि गेलखिन हमरा गाँव के मने अ मने हुनकर रिलेटिव छथिन हमरा गाँवमे
अच्छा
हँ तऽ से छै बहुत नीक लागल हूं से
द निक लागै छै
हँ बिल्कुल बिल्कुल ओना इम्हर उम्हर के गप केला से बढ़िया छै ने कतौ सार्थक गप हेबाक
से तऽ सही कहलहु अहाॅं बड नीक बात छै नहि नहि बहुत नीक बात छै ई तऽ और अहाँ के अहाँ सब के के रहे छी एत मतलब परिवार मे बस अहाँ जीजाजी
हँ म हँ आ फिलहाल एतय तऽ हम इएह छी आ बाकी ई तीन भाय छथिन औ तीन बहिन भाय बहिन छथिन जेहिमे बड़का भैंसुर छथिन फेर दीदी छथिन फेर ई हमसभ छियै ई छथिन तऽ ननैद हमर गोहाटी रहै छथिन भैंसुर हमर गामे पर रहै छथिन आ हमसभ दिल्ली रहै छियै
अच्छा अच्छा त बड़् नीक बात छै
भैंसुर दियादनी हमर गाँव पर रहै छथिन हुनको दूगो बौआ छनि
तऽ गाम मे अहाँके कहाँ पड़ैये सासुर
रनबे केउटी रनबे जनै छियै केउटी रनबे
नहि हम एतेक नहि बुझैत छियै हमर मतलब सासुर पड़ैया अहाँके सौराठ गाम और एना हँ हाॅं हमर नानी गाम पड़ै छै
सबस सौराठ
हँ नहि हमरा न जेना हँ जेना हमरा ने ओते पता नहि छै गाम के उम्हर के हमर ओना जेना हमर हँ जेनाकि अपन सब हमर सबके ने जेना मायका वाला सब छथिन सब साथ पीढ़ी सब बनारसे मे छथिन तऽ हमर सब गोे से एते के एते के जन्म एते के पढ़ाई एते के सब
आ तकर बाद आ तकर बाद अहाॅं अपन ऐ मैथिली अथी में जुड़ रहल छीे ईत बहुत बड़
हँ हम जेना हमरा एते नहि पता छलै हमरा किछ साल पहिले तऽ बाजय नहि आबै छले हमरा जखन बियाह भेल तऽ हमर हसबैंड के ई ओहिस हमरा मैथिल थोड़ा इ भेल नहि तऽ हमर घर मे किओ भी मैथिल मतलब दीदी सब तऽ बाजे छलखिन मतलब हम भऽ गेलऊं हमर चाची के बौआ के भी मैथिल बाजै छलखिन तऽ ओ तऽ हमर अपन हसबैंड जुड़लहु ओकरा बाद ने लोग गाम मे मतलब इएह कहै छले अरे की बात छै मैथिल किया न बाजै छै
नहि हमहुँ सभ ह नहि बहुत बढ़िआँ अपन भाषाके देखियौ सिखेबै तऽ बढ़िआं गप रहतै एहि दुआरे देखियौ हमहूँ सब विवाह से पहिले हमर जन्म कर्म सभ कलकत्ता मे भेल ऐ कोलकक्ता मे हमर फेर शादी के बाद हम कनि दिन अपन गाँव मे रहलियै फेर शादी के बाद हम दिल्ली आइब गेलियै मगर हमर सबके फैमिली में ई छलैया बाहरोमे रहैत छलियै हमसभ तऽ मतलब नहिरो में अपन भाषा बाजू आओर सासुरोमे इएह छै अप्पन भाषा घरमे बाजू बिलकुल
से तऽ छलै जेना बचपन मे आब जेनाकि मतलब दीदी भाईजी भऽ गेल हुनका सब के त आदते छलै आब हमरा सबके किछ छलै न केओ बचपन से जेना कि आब चाचीये हमर हम छोट छलहु तखने हमर चाचा के बियाह भेलै चाची एलखिन तऽ मतलब हुनको मैथिल आबै छै लेकिन ओ प्रॉपर हिन्दीए बाजै छथिन बड नीक आबै छै लेकिन हँ लेकिन के जे आदत भऽ गेल छै आब जेना सब यू पी ए रह गेलखिन ने त ओत मैथिल लोग बच्चा सब के छै ने बेसी मैथिल नहि केओ बाजै छै सबटा सबके हिन्दी के जे की भऽ गेलै बाहरो हिन्दीए बाजलहुं आब घरो मे माँ पप पा छथिन सबस हिन्दीए मे बाजल त क हिन्दी के हैबिट कर लेलहुॅं लेकिन अप्पन मैथिली लैंग्वेज बड नीक छै ई हमरा हमर
तऽ अहाँ अहाँके अहाँके एखन बौआ अछि बौआ अछि एखन इएह नहि अछिइ ने तऽ अहाँके अगर बौआ होयत तैयो अपन बच्चा के ने अपन मदर टङ्ग सिखेबाक चाही अपन भाषा बिल्कुल सिखेबाक चाही
हमर हम हम बड बहुत बड़ा परिवार मे गेलों दीदी हमर पता छै हमर चार हमर तीनटा जेठ छथिन मतलब हमर पाँच टा ननद छथिन तीनटा जेठ छथिन आ लास्ट के हम छी मतलब सोचियौ हमर हमर सास ससुर जी के नौ ट टाऽ बौआ छथिन आ हम सबस छोट हँ हम सबस छोट
वाह वाह तऽ बहुत दुलारू अहाँ बहुत दुलारू हैब
दुलारु हमर की छै हम ओ से दूत् दूत् दूटा रिश्ता छै मतलब हमर नानी के जे ओ छलखिन दियादनी हुनकर पुतौह हमर मामी जे लगथिन हुनकर ई अपन भाय भेलखिन त एक तरीके से उ मामी के भे हमर ननदो भ गेलखिन लेकिन ओई हम अखनो तक हुनका मामी हिनक दू टा जे बहिन छथिन ओ हमर मामिये लागै छथिन तऽ आओर हँ तीन टा एना छथिन तऽ हुनका दीदीे कहलहुं दू टा के मामे कहे छै त मामिय कहै छै आओर मामो जी के मामे जी कहे छै आब जे दू टा आब तीनटा छथिन हुनका से ओ छै
हँ चलू एज अहाँ हमरा मतलब ई दीदी कहि रहल छी त ते ज्ञाने हम अहाँके मतलब हमरा समझ अहाँ के एगो बात कहि रहल छी जे देखियौ जेना मतलब कहऽ मे लगै छै ने हे बहुत बड़का परिवार छै देखियौ बहुत बड़का परिवार जतय रहे छै ने तऽ ओतऽ मिलतो बहुत रहे छै कोनो एगो छोट से छोट काज ई चुटकी बजबैत भए जाइ छै बुझलियै तहन बिल्कुल बिल्कुल तऽ बड़का परिवार
केओ भी न मतलब सबटा जेना हमर एकटा जेठ छथिन हम ओ दिल्ली रहै छथिन जे दोसरका जेठ छथिन से राजस्थान रहै छथिन तेसरका बम्बई भैया रहै छथिन तऽ ओ अलग जगह रहै छथिन आ ओ जेना रहे छथीन नालासोपारा हम सब रहलहुॅं काँदीबली और हमर एकटा हमर जे मामी लागै छथिन से ओ काँदिये बली रहै छथिन तऽ हमर मौसियो कांदियेबली रहै छथिन हमर फेर दीदी जे हँ आ फेर दीदी जे छथिन बेंगलुरु मे रहे छथिन एना की भऽ गेल सबटा सबटा लोग उम्हरे उम्हर के छै और सबटा कऽ सब जे ननद सब भी छथिन दिया दिनी सब छथिन सब बड़ छथिन सब के बच्चा सब हमरा से केकरो बच्चा तीन साल के छोट छै केओ अहिना छै तऽ अखन हमर मतलब सबके बच्चो सब एते बड़बर छै कि हमसभ केलक तऽ बच्चे समान छै ओ ओहि हिसाब सँ हमर रह छै
हाँ नहि तऽ उएह हँ उएह कहलहुँ जे परिवार जतेक बड़का रहैत छै ओतेक नीको लगैत छै हाँ तहन ई छै जे आब एगो बर्तन के बास्केट में अहाँ बर्तन रखबे तऽ कनि कखनो राख में निकालऽ मे कनि खटपट जरूर भऽ जाइ छै
आ इ तक कहाँ तक टाइम
हाँ बिल्कुल तऽ ओहि लए टेंशन नहि कर के छै और मतलब ई जे ई सब नॉर्मल बात छै कखनो भी हाँ देखिय नहि बुझलियै की होइ छै ने अखन नहि होइ छै आब हमर सब के जे एक्सपीरियंस छैइ से कहि रहल छी एखन ने अहाँ के एखन नया नया छियै एखन नहि होइ छै कनि दिन बाद हेतै होई तऽ कनि मनी छैहे
चिड़िया होई छै जते लोग के समय रहे छै लोग जाय छै तखने भऽ पाबै छै आब जेनाकि हमर तिसरका जे जेड छथिन हुनकर अपन दुकान छै दुकान छै अपन हुनकर एक अलग अलग जॉब छै तऽ हुनकर अलग सिचुएशन छै तऽ कखनो जा सकैत छै आ हमर सबके छै हमलोग जब कोइ काज परोजन तखने जा सकै
हँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा की अहाँ के की करैत छथिन हसबेंड की करैत छथिन
शेयर मार्केट ऑफ़िस में छथीन ह ओ शेयर मार्केट ऑफिस में से यहां तऽ हमहुॅं जाॅब हमहुँ जॉब करै छलहुँ लेकिन अखन हम बनारस एलहुँ तऽ छूटल छै एना इन्स्योरेंस डिपाटमेंट मे छलौं तऽ वोहा बात छै अभी दूए लोग छै एखन क्यों छै नहि बाल बच्चा तखन की करबै इन्सान घर मे बैस कऽ
तीन के साल भेल विवाह के
दू साल भेलए या ऐखन दिदी
आब मगर प्लान करू
हँ अभी तऽ एक साल एक साल तऽ हम मायके भऽ गेल ने हमर हमर पप्पा ने अचानक से हम होली के होली के परात भेल मतलब होली के बाद गेलौं तो हमर पपा ने अचानक गिर गेल खिन हुनका न ब्रेंड स्टॉक भऽ गेले आब ओहि वजह से हमरा आब पड़ल किया कि हमर भाभी के भी ने पन्द्रह मई के बौआ भेलै सीजर से आर सब पन्द्रह मई के पप्पा गिरल लेकिन तऽ अ ब ई भऽ गेलै कि केना हेतै मतलब सम्भालथिन पापा के ऑपरेशन वाला शरीर नहि छू सकैत छै आ दीदियो के हमर बौआ दीदियो के हमरा बौआ किछ छे सा एक महिना पहिले बौआ भेल छले हुनकर बे टी छोटकी तऽ उनको सीजर वाला छलै तऽ हम कहलहुँ हम फ्री छी हम ही तब तक हमर सेवा लिखल छी हमही आ के करब
परिवार में अहिना अहाँ साथ देबै ने तऽ मानि लिअऽ भाउजो छथिन ओहो तऽ बुझथिन जे हँ किओ तऽ छथि हमरा घर में से बात छै आब भाउज माय समान भेलखिन
हँ हॅं सेहे बात छै तऽ बस ओएह अनुसार सब किछ चलै छै की चलू सेस भऽ जाय आओर क हमरा तऽ नीक लागै छै सभटा लोग एक्सपीरियंस वाला भेटे छै
हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल छै की देखियौ हँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आ बे झिझक अहाँ कखनो भी कोनो भी एहन बात लागत छोट बहिन छी अहाँ हमर कखनो किछो पुछि सकै छी हमरा जतैक ज्ञान रहैत हम बिल्कुल अहाँ के हम कहब आ बे फिकर बेफिकर जे कतौ कोनो बात आ ई होइ छै ने ये अहाँ अपना लोगसँ बात करबे तऽ हे फलनाके ई बात कहि नहि देथिन चिलना के बा मगर एत किनको कियओ नहि जनै छै हहह
नहि सही बात छै एना की छै ने जे एकटा इन्सान के
छियै सब सब गोटा एके घर आगन के छियै तऽ एके घर आगन के मगर की छै ने सब के आँगन घर में डिस टेंस छै
हँ से तऽ सही कहलौं नैं हमरा हमरा तऽ बड नीक लागै
बात नीक लागत त ओकरा यूज में रखबे नहि नीक लागत तऽ साइड मे रखबै इएह होइ छै आ नहि नहि ई बात कहलहुं ह कखनो ककरो बात जरुरी नहि छै हमेशा सबके बात नीके हमरा अहाँके लागत मतलब
देखू हँ अखन हमरा ले हमरा ले अहाॅं सब के देखु बहुत एक्सपीरियंस यैह आहाॅं सब बहुत समय में लहुँ आहाॅं सबके बहुत हम अहाँके बताबै छी हम एते मैथिल मतलब सबटा चीज छै लेकिन हम एते देखलहुं ने कियाकि सब त हमर कीज हमलोग के घर बियाह शादी सब टा बनारसे से भेल ह त आब हमर हम अपन दीदी के बियाह काल मे छलौ हमर हमर कॉलेज चले छल हम मथुरा पढ़ै छलौं त हमर सेमेस्टर चलै छले